त
हँ गोर लगै छियौ मां
खुश रहू बौआ, की हाल समाचार।
ठीक छै अपन कहियौ।
ठीक छै, की करै छी?
किछु नहि करै छी, बैसल छी।
भ गेलै, नहेनाइ सोनेनाइ नहि भेलैए।
नै नहेनाइ, सुनेनाइ कने आइ अबेर भ गेलै आब नहाय सोनाय ले जैब त कहलियै कनि माँ के हाल चाल ल लै छी।
नीक केलहुँ हे नीक केलहुँँ, हमहूँ एखैन छी बैसले नहि गेलहुँ हैं नहाय ले
अच्छा।
चाय ताय एखने पीलहुँ हें।
हँ हँ।
त कहलियैए जे देखैत छिय आब नहायब ताबतमे अहाँके फोन आबि गेल।
हँ हम कहलियै जे कनि हाल चाल ल लै छियैन माँ के की हाल चाल छै, ओर दाइ बाबा ठीक छथुन।
सब ठीक छथि सब बढ़िया छथि।
हँ आब त अरदारा के पातैरो पड़त।
हँ अरदराके पातरि हैत।
आ पाँचे तारीख के अरदरा खतम होइ है।
हँ आरदारा पातैर सब दैये आ फेरो अहाँके भदबा पड़त। त नहि आइ अन्जाद भादबो पड़त।
अच्छा भदबा पड़त।
हँ आइ भदबो पड़त।
हुं।
आइ की काल्हि सुनलयियैये जे भादवो
सात तारीखके उतरत आ सात या आठ के उतरत।
उतरत त आइ भ गेल अहाँके तीन तारीख त जोड़ि लियौ के दिन भदवा एहि बेर अछि किया त छ दिनका होइये। सात दिनका होइए पाँचो दिनका होइए।
भदबा पड़त ताहि दुआरे कियकि अपन सभके जे बुढ़िया माँ छलखिन हे
हँ।
ओहो भदवे मे मरल छथिन ने?
त बुढ़ियो माँके बारखी हेतैन ने?
बुढ़िया माँके बड़खी काल्हि हैत। भाइ से बात हँ हँ आ काल्हि चारि तारिख छियै न? तीन तारीख क कि चार तारीख क कहने रहे दाइ जे हँ बर्खी हेयत। तऽ बूढ़ियो माता अपन इह में मरल छै।
हां बुढ़ियो माँ के हेतैन, आ बाबा के सेहो हेतैन।
तऽ बाबा के तऽ बहुत एखन टाइम ये पर बुढ़िया माँ के अहाँ के आइये काल्ह मे हयत याद
बुढ़िया माँ भादवे में गेल रहथिन ने।
हँ हमरा सब तऽ ई एहि दुआरे याद य, कि हम त ओहि टाइम मे गाँव गेल रहूं।
हां।
हँ नहि गेल रहीय है बड़ी बहिन के पेपड त हम बड़की दीदी आ अथी छोटकी बहिन तीनू बहिनी सब गाँंव गेल रहियै पापा लऽ क गेल रहथिन हँ। हँ तऽ बुढ़िया माँ उह में बेर खतम भऽ गेलखिन न
हँ तऽ ओहि में अहाँ सभ गामे‌ में रहियै।
हँ एक महीना तक बुढ़िया मां पलंग पकड़ने रहते। हँ हँ आहां बौआ आ आ हं बाद में एलियै बौआ के गुरुआन रहथिन तऽ बौआ तीन दिन चाइर दिन नुनो बारने रहथिन।
बौआ चाइर दिन नून बारलखिन पाँचमा दिन भेने नून खेलखिन। किए तऽ गुरुआयन रहनि केश लेने रहथिन उपनयन के। त तहि दुआरे आब बुढ़बो बाबा केश ले, अथी रहथिन गुरु रहथिन तऽ बुढ़बो बाबा बेर मे अहाँ के बार ने रहैत नून पाँच दिन बुझ
हूं हूं हूं।
तऽ से छै तऽ किया तऽ उपनयन होइ छै तऽ अहाँके के बारै छै ने जे गुरु गुरुवला केश, जे गुरु लेने रहै छै। मंत्र-तंत्र पढ़ाबे छैन जे मड़बा पर, ताहि दुआरे ओ गुरु भऽ गेलैन, आ एकटा भऽ जाइत छै केश परछे छै से गुरु गुरुआइन भऽ गेल। आ एकटा लोक फेर बाद बच्चा होइए अथी होइए बड़का होइए बाल बच्चा होइ छै। तऽ मेए बाप स नैया मन्त्र तऽ अहाँके तीन टा गुरु होइ छैन, बेलर के बेट एकटा के तीनटा गुरु भऽ जाय छी हुनका तीन टा गुरु हेएत।
हूं।
बुझल अहूँके छोट बच्चा लऽ कऽ बड़ परेशान रहैत हैब। किए तऽ छोट बच्चा में बड़ दिक्कत होइ छै ने।
हँ हँ से तऽ छैहे बहुत
तऽ हँ छोट बच्चा बाली के बड़ दिक्कत होइ छै।
हँ पर ओहि मे सभटा कर पड़ै छै।
सभटा कर पड़ैत छै, अकेले तहि मे ददिया सासु छैन ससुर छैन। साउस अपन नय छैन ददिआ ससुर ददिआ साउस छैन तऽ हुनको, ओहो जिम्मेदारी हुनके छैन अहींके के अएछ। तऽ कि करबै तऽ सभटा तऽ देखऽ पड़ैत हैत।
हँ हॅं बुझते छियै बुढ़ के कते होइ छै।
आ ताहि में ई पाइन के मौसम अहाँ के तेहन भऽ जाइत छै।
हँ पाइन हैत नै। हैत एहन क गर्मी छै एहन गर्मी छै।
गुमस कऽ दै छी।
हँ बड़ बड्ड गुमस केने छै बड्ड गुमस।
सए आइ ओ। बारिश से भऽ जाइ छै, ने आ जे अहाँके रौदा जेना भऽ जाइ छै। तऽ आरो दुनिया के गुम्मसे बुझै छय।
गुम्मस जे रहै छय, ताहि पर से अथी भ‌ जै छै न।
ताहिपरसँ अहाँके की होइ छय।
कटे छै भैर राति लाइट नहि छले या।
बुझो लाइट नै रहैत छय, तऽ आर दिक्कत होयइत हो छय। से आ छोट बच्चाके तऽ बड़ दिक्कत भऽ जाइत छै लाइट नहि रहत तऽ। किनो नहि छूट सुतैत रहत।
न हँ। से तऽ छय।
तऽ छय एकटाके लोक तैहिप अहाँके बियन राखे पड़ै छय।
हँ हँ बियन रखने छियै बियन। होकैत रहै छियै।
पहिने तऽ लाल टेमो रहे छले इ ते लोक लेस ले। छलै आब की करै छी उएह शीशी मे बूर कऽ दै छियै। आ शीशीमे उएह कपड़ाके बत्ती। दऽ दै छिय टेमी जेना बैट क आ मटिया। तेलनि मटिओ तेल तऽ नहि भेटैए कनिए मटिओ तेल भेटैए। तऽ लाइट नहि रहैए तऽ ओहिमे दऽ। कऽ कहुनाकऽ खाना बनबै छिय तऽ इजोतमे।
बुझियौ हमरा सबके तऽ आब देखियौ ने इमरजेंसी लाइट आबि जाइ छय।
हॅं नहि हमरा सब। इमरजेन्सी लैटबौआ नहि छह की कहै छौ की की करबै असगरे। पपा असगरे कामेनाऽ। छै चारि गोटा दिसँ खर्चा छय।
खेती गृहस्थी करै छथि तमहर उमहर लागल रहै छय तऽ। आ उको तऽ उको तऽ दे हाथ मे। कतै रहैत छनि आ ई दुखाइत छनि ओ दुखाइत छनि।
कतेक करबे करथिन कत नहि सकै छथिन ने। कहियो हाथ में दर्द हुॅं लगे छनि कहियो पैर में दर्द हुॅं लगे छै। धियापुता कहबो करैत रहै छै छोड़ दियौ नहि होया। बाबू छोड़ दिअ हम बाद हमहीसभ करब जे जेना हेतै। ओ कहे छथिन जे नहि ओहन बैस कऽ तऽ नहि हत तऽ हमरो। तऽ करहे पड़त एना गुजारा नहि हैत। हँ आरो हाथ। पयर जामे भऽ जाय छै न करते ते आरो हाथ पयर जामे भऽ जे।
हँ से तऽ छै हे।
ताहि सब लऽ क रहै छनि तऽ अपन जाइ छथिन भिनसरे छय बौआगे छय। एकटा जान छलै।
तऽ उएह जन सगें गेल छथिन, फेर ओकरा खेनाइ कहलिए जे, कहलकैए जे खेनाइ बना देब। कहलियै पाइयए लऽ लेब, तऽ कहलखिन जे नहि हमरा लेबऽ हमरा। सब लए भाते -दाइल बना देब, हमसभ भाते -दाइल खाइब।
बाबा एक एकभूत करता ता फेर साँझ मे सब
आ फेरो ओ बाबा के एकभूत हेतैन, तऽ फेरो ओहिमे अहाँके। चारिये बजे सूर्य उदय से पहिले खेथिन, तऽ फेरो हुनका ले बनेबे। खेरही के दाइल, भात, अहाॅंके सब चीज। मिला कऽ तरकारी, के एहिमे केरा तरुआ अह केरा तरुआ अहाँके रहबाके चाही, एकभूतमे। केरा तरुआ, तिलकोर तरुआ। अलू तरुआ, भाँटा तरुआ, ईसभ सभटा फेरो बनेबै।
अपने दलान पर काइल कर्म हैत, तऽ ओ टाइम मे सब गोटा सब जगह से एताह।
फेरो अहाँके पूरा अहाँके अंगनापर अंगना निपल जायत। फेरो अंगना नीप कऽ, फेरो सभटा ओ कर्मके ओरियान। सबटा हैत, आ फेर अबैत जाइ छथिन पाँचो पट्टीके, हमरे एतऽ। किया तऽ सभसँ जेठ छथिन हमर ससुर तऽ हमरे ओ
हँ, अपना अपना सब गाँवमे जे एखनो छै, सभ कि एकटा मिलान से कतो नहि छै।
तु नहि छै, कत गाम गाम देख लियो, कतौ नय। छै जे, अपना पाँचो भायमे छइन, से कतहु नहि छय।
बाबा जी! के जे देल जाइ छै, पाचो भाय दै छथिन। से के आइ के डेट में, बेटो नै दय छै।
नय, नय, से हुनकासबके अपनामे जे छनि।
हँ।
तऽ काल्हिखनि आब देखियौ कथी लऽ कऽ होइए, एखन से नहि बुझलियैयए।
नौ दस साल त भ गेल हेतइन।
हँ भऽ गेल हेतईन। किया तऽ हमर बड़की बेटी के बियाह नय भेल रहै, कुमाइरे रहे हमर बड़की बेटी।
बथ अपन सभके बौआ सबके, अपन सभके बौआ के जे उपनयन भेल रहे। तै के एक साल बादे ने।
हँ, ओहि छे एक सालके बाद ओ बुढ़िया माँ के। गेलखिन हे, आ तैइ के दोसर साल मे बियाह भेलै यै हाँ।
बुढ़िया माँ के नानी गामसँ जे एकटा साड़ी एलनि, हुनका नहि पसंद एलनि।
भेलाइन ओ तऽ की कहथिन, जे ओत कुजरनी वाला साड़ी। हमरा नुआ देलौ हे, ई कुजरनी वाला छि। छाप, भाटा वाला, भाटा मुड़ हम बेचब, जे भाटा मुर वाला। साड़ी देलहुॅं हेँ, तहन फेर हम बदइल क क देलियनि, जे ई पहिरत बुढ़िआ माँ, ओ छोइर देथुन। ई लए तऽ पहिरत इएह साड़ी तहन फेर मोन खुश भेलनि।
त में ब्लाउज नईसिल रहइन।
तहुू लए बजथिन बूढ़ रहथिन ताहिसँ की। ओ सेट लगा कऽ पहिरब बुझ। तेन हमरासभके कोनो पहिर लैत छी कतहु गेलहुँ किछु पहिर लेलहुँ। आ ओ बड़ बुढ़िआ माँ पहिरथिन से ओ सेटे लगाकऽ साड़ी। जे आय ब्लाउज कुनु आ साड़ी कुनु से करथिन तऽ। से बड रहनि आ बड नीक लोको बड नीक लोक रहथिन। हँसिते रहै छलखिन हेँ हरदम।
गोबर करसी सभटा करैत छलखिन हेँ।
ह सबटा गोबर। पोथे छलखिन हे से एते एते गोरहा सब पोथे छलखिन हे चिपरी गोरा। आ सभटा पाथ पाथ कऽ ढेरियेने रहैत छलखिन हेँ। जे कहितनि लोक जे देखियौ बुढ़िया माँ के जे कतेक नीक छै।
के हत म।
नहि हमरा सबके कतऽसँ होैत।
हँ ह।
देवालमे कखनो क दूटा चारिटाके ठोकि दै छियै। तऽ कनि कनि क भऽ जाइया तऽ जारिन जे रहैया तऽ जारिन पर जोड़ल ल भऽ जाइत छी।
गैस के कतेक दिक्कत भऽ गेलै।
ताहि दुआरे नहि तऽ पहिले। केओ ने गोबर पोथै छलएरि गैसके दिकदारी दुआरे। सब गोबर अहाँके देखबै सब अपन अपन देवाल मे मालक घर के देवाल मे। सभ गोबरसँ पाथत किया तऽ पाइनो होइत छै। हाबो पर सुखा जाइ छै।
नहि नहि आब तऽ करहे पड़त।
आब करहे पड़ैए सभटा बौआ की करबै करहे पड़ैए।
छलैया फ्री वला गैसो दै छलै सरकार।
आब किछु नहि दैए।
आब किछु नहि दैया जेहो गैस आबे छलए सहू के दिक्क।
बौआ ठीक। कहै छऽ आदत लगा देलकै सरकार सभके गैस गैस गैस। कऽ कऽ आ एहन गर्मी। छोड़ि देलकै जे लोक अपना बुझक नहि यदि जारिन काठी रहो। तऽ भूखले मरि जेते बाहरिया लोक। के यदि एनाकऽ बन्द कऽ दू तऽ बाहरिआ लोकसभ की खा क रहतै। कथ प।
बहरिया लोक। सबके आब बिजलियो वला चूल्हा छै ने बाहर सबमे लाइटो नहि कटेया ने। अपने सबके। तऽ गाँवमे त दिक्कदारी य बाहर मे लोक सबके लाइटो नहि कटैया। हमरा ओ ठाम गाम में कै गोटा बिजली चूल्हा लेलक। आ बिजली अपना गाम। गाम घर मे बिजली चूल्हा लऽ क की फायदा लाइटे नहि रहते तब केना बनेतै।
चूल्हा लऽ कऽ लाइट रहतै तहने बिजली चूल्हा पर बनेतै।
आ हँ
आ लाइट नहि रहतै तऽ कतयसँ बनेतै नहि तहिने बड सुन्दर लोक के माल जाल ज जकरा अछि हमरा सबके कुर खुट्टा पर स पथिया पथिये लोक